हलो जय झूलेलाल बढ़िया सब बढ़िया तव्हां ॿुधाव तव्हां ॿुधाव?
हा हा होबि ठीक आहियां, हा बढ़िया मज़े ऊं बस थोडो फ्री थी वयस त पो। सोचो हिकड़ो ॿ फोन लॻाए रख
हा सुठो सुठो माण्हू जी फ्री थे
हा जी जी वीच टाइम मिले त लॻे थो हिकड़ो ॿ फोन करे रखजे
सई सई ती सई सई ता चओ ईनी बहाने ॻाल्हाए थीे वने
हा इन बहाने न न अञा फ्री त कोन्ह थिया आहियूं पर न थोरी मूंखे पाव भाजी ठाहिणी हुई त मूं भाॼिय ज टेका रखियू आहिनि। ग्रेवी ठाहे रखी आहे हा कचोरी घुराई हुई त ख़ाली मूं
हा चयो पियो ॿारनि सही आ मुंहिं चयो हाण संडे जो ई ठाहींदासीं वीच टाइम कोन मिलंदो
हा हा आरितवारु आ तव वैरायटी खपे न पोइ ॿारनि खे बि हा
ठहई वेंदी थोरी वधीक ठहंदी आहे त मू चयो शाम जो ॿार खे खांणी हूंदी त सुबुह म ॿिए ॾींहुं त वडदी भी कोन्हे गर्मी बि आहे पंहिंज थोरी देर सां चाडे रखंदसि
सईी सईी सईी त मां बि भाॼी पई डा भाॼी कट ते कट ते तव्हां सां ॻाल्हाइ पई
अच्छा हा सही आहे ॿई कम करे वठो ॿई कम करे वठो हा सही आहे ॾह ॿारहां मिंट त हा ॿियो छा ॾह बार ॿारहां मिंट त फटाफट निकिरी वेंदा आहिनि वरी कम बि थ वियो पंहिंजो छाा हमम हा कल मूं राति जो मूं बि ईअं पिया कयो किचन में बिठी बिई सही ऐ हिकिड़ो खणी छॾो फोन हिन में डाइरेक्ट फोन अची वियो हुनो मैसेज आयो त मूं यस लिखियो त पोइ फोन अची वियो त हा तॾहिं मूं बि कल रात जी रोटी जी तयारी कई मुंहिंजो ह हिकिड़ो कोल खणजी व अची वई त खणी रखी बियो छा ह इहो बि सुठो कमु आहे नए नए माण्हू सां रोज़ ॻाल्हाइयो वठा कॾहिं कहिंसा कॾहिं कहिंसा
बिंडी बसर गुड़िया हा उहो मुंहिंजु गुड़िया बि बायर आहे हा मसाल भरे मसाला बि भरे ठाइंदा ऊ कॾहिं कॾहिं लंबी लंबी कटे ठाऊ कॾहिं कङ्हि ञतरा ञतरा बि ठांउ
अच्छा हा मुंहिंजी ॿारनि खे वणंदी आहे भिंडी त हो वधीक त न छा लंच में पो ठाणु सोहलो लॻंदो आहे कुझु समझ में कोन ई अंदा त भिंडीअ सां लंच ॿारनि खे लंच बॉक्स मटाइण हा सही आहे न सोली भाजी फ़टाफ़ट ठही वञे।
सुबु सुबुह जो हाणे नेरनि बि वा पराठा वराठा खाधा थऊं
हा ॿियो छा हू हेवी थी वेंदा आइनि पराठा, ॻरा हूंदा आहिनि पराठा बि त
रोटी न खाईंदसि हाणे मुंहिंजो पेट भरियल आहे
अच्छा हा भारी थींदा न हा सुठो न पाण पराठाऊ ऊई थोरा हैवी थी वेंदा न
हा हे हिननि खे छा हाणे गर्मी बि आहे न हिते ॾाढी त इन्हिनि खे त इन्हिनि के छा हा न हाणे नेरनि बि खाई वया।
हा त देरि थी वई चङी त हा हम्म त वरी भूख गर्मी में भू
ॿी बजे वरी वणंदनि थोड़ी हा उअ ई मां त छा पो मां नेरण कंद मां नेर इन मां अॻो पो सिधो मंझंन खाईंदी आहियां। मां न नेरनि न कंदी आहियां, मूंखे नेरनि न मां सु सुबुह यो उथंदे ही चाय पिया न पो हिन सां हिक तोष खणा और थोड़ी मलाई ख खाइण जी आदत आ मुखे टोष और मलाई खाइण जी त हा त उओ खाईंदी आहियां त मुंहिंजी नेरनि उथंदे ही उथंदे ही मुंहिंजी नेरनि थी पवंदी आ हा हा
हा स हिकिड़ी ॻाल्हि आहे उ उअ ई नेरनि थोड़ो लाइट वेट ई हुजणो खपे थोड़ो हल् हिक फुल्को हुजिणो खपे सुठी आदत आए, आऊं बि कोन खाईंदी आया आऊं बि यको ई खाईंदी आया हिकड़ो
मां अॻोपो सिधो मंझंन जी रोटी जेको बि ठहे उवो खावां मां चयो अॼु उआ मंझन जी रोटी हिनिन मना कयूं त मां, मां और गुड़िया आयूं त वा बेबी और माई आयूं त मां भिंडी बसर ई ठाए
हा ॿियो छा आए सुठो आए न पाण बढ़िया झटपट जो ठही वञे ओ सु सुठो बढ़िया पाण, हम्म वरी आदति जी ॿिया बि घणेई कम हूंदा आहिनि पाण खे
अरे ॿिया बि त छंड फ़ूक कर, कपड़ा धो कपड़ा विझ ॿाएर नोड़ी ते वरी लाए अच मूं मूंखे त ईअं लॻंदो आए कपड़नि जो मूंखे त ईअं लॻंदो आहे कपड़नि जो ई कम कमु सभिनि खां वधीक हूंदो आए घर पहले त पहले त अइन मेरा इकट्ठा करो कंहिंजो काथे पयो आ कंहिंजो काथे पयो आ, हर को पंहिं मतलब ॿार काथे फिटी कंदा असां काथे रखदासें हीअं पो सभिनि जा कठा करो पो मशीन में विझो वरी सुकन वरी विझो नोड़ी ते वरी शाम जो लाए अचो वरी प्रेस प्रेस करो वरी उननि खे अलमारियुनि में ॼमाओ
हा वरी उ बे ॾींहु मेरा थींदा वरी खणो
उअ ई उमिरि जे चा मतिलबु ॾींहं में पंज कम त सिर्फ़ कप लटनि जो ई थी
वेंदा उ त उ वॾो कमु आए उ वरी पर सभिन खे आदत आ गॾ पसीने वारा थींदा त मटाईंदा कपिड़ा केॾी महिल राति जो बि पाण चेंज करे सुम्हूं
ॾींह में ट्रे वॻा मां अकेली लावा असां त ट्रे भाती तॾहिं बि
हा तेसां गॾु उ ता थियन पो वरी पाण प व पका ता थी वञनि यका ता थी वञन वरी न त कपिड़ा न धोऊ त हिकु ॾींहुं ॿ ॾींहं जो गेप करण सां
विंद विंद वधीक आए मुखे थोड़ी पाण के, त मांखे छा जीअं कपिड़ा मतिलबु साफ़ सफ़ाईअ जो ॾाढो आ मुखे
हा मिन्स पर वरी घण बि त तॾहें तो वणे हा
सॼो
अड़े पाण खे छा सफ़ाई बि सुठी लॻंदी आहे सुठी हा सुठी लॻंदी आहे सफ़ाई वरी पाण खे गर्णीअ उहो त किनो घरवणे कोन थो न हा पर वरी थकिजो न त जहिंसे कमु न निपटे पर वेठो बि कोन थींदो आ मूंसां गॾु बि इयो ई आ आऊं बि जेसी कम न निपटे न त वेहण न ईंदो आ केड़ी आ हलो दीदी छॾो पो करे रखंदासीं त इओ त ईंदो ई कोने पो त छा? वरी भले केतिरा ई थकिजी पवंदा कमु निपटे त पोइ चैन ईींदो आ कि हा हाणे भले वियो भले केतिरा हुन जा चार थी वञनि की पंज थी वञनि
पंज थी वञनि खेर असांजो त ॿी बजे निपटी वेंदो आहे कमु ॿी बजे ताईं लही पवंदो हा माई वाई बि ॿियो ॿिया कम त माई कंदी आहे बासण झाड़ू पोछो त माई कंदी आ मां त सिर्फ छंड फूंक और प्रेस जो कम और हा लटा उ बि गुड़िया गुड़िया हाणे आएल आहे बेबी आएल त वाह उहा बि ॿाहिरि वेंदी आहे त पोइ हा उहा ॿाहिरि वेंदी आहे त पोइ कम कार पर एतिरो न रहंदो आहे असां ॿि्नि जे विच में हा हा उहोई उहोई अरे माइन माइन सां ई मथो ॾाढो आहे भई जो दोरयो पोइ ॿिया ॾीहं कम बि त घणा आहिनि कोप प्लेट अलॻि धोआयो अंदर रसोड़े में रंधिणे में वरी कांच जा सॼा बासण अंदर धोअंदी आ
अच्छा बाक़ी ॿिया क
रंधिणे में की ॿाहिरि हो वॉश एरिया ठहियल आहे हुते धोइण जो एरिया ठहियलु आ
अच्छा अच्छा हुते खणी वेंदा हु त तव्हांखे रखणा करे ॾणाें वेदा हूंदा न वरी हुनखे ॼिथे
हा मां त जीअं रोटी खाईंदा वेदांयु असां बासण ॿाहिरि रखंदा वेदांयुस हा और बाक़ी कोप प्लेट कोप प्लेट हाणे सुबुह जो ही थींदा तस हा मुहिंजा निकरंदा आहिनि उहा ॿ ट्रे मां धोई खणी लाहंदी आहियां हिकु वेलो ईंदी आ माई हिकु वेलो ई ईंदी आ
हिकिड़ो घणेई ॿ टाइम ॼा त वरी पैसा ॿि केतिरा वठंदी इहो बि त पेवंदो फ़र्क़
पोइ शाम जो वरी शाम जो वरी कॾहिं दुकान जो छोकिरो ईंदो त ॿुहारी पाए रख ऊन न त त मां ई पाए रखंदिआ ॾिओ ॿारण खां पेंरा ॾिओ ॿारूं त हुन खां पेरं जीअ जेहिड़ो हले थो वाह कराए थो बाबा
हा भॻवान करण पूरी करण वारो उहो वेठो आ पानजो पाण थोरो न कुझु करूं पिया पाण सभु पाण सां जीअं हलाए बियो पाण खे उह पाण हलूं पिया हूं हा पंहिंजो त फर्ज़ आहे बसि कंदा हलूं ॿियो चए थो त बसि कंदा हलूं ॿियो छा पाण त इहो ई करूं पिया हूं, सुठो करम करूं पिया सुठो कम कर कर करूं पिया त बसि हलंदो हलाईंदो ध्यानु रखूं पिया पाण हम स पाण ग़लति आहियूं को पाण कुझ ग़लत चउ कहिन्खे कुझु ग़लत त चऊं कोन था बसि सुठो कमु करू पिया ह डेट ट्वेंटी वन में हूं, ॿियो हलो हलो हलो दीदी तव्हांजी आवाज़ कोन पई अचे हिनखे हलो हलो तव्हांखे आवाज़ अचे पई मुंहिंजी हलो हलो हलो तव्हांखे आवाज़ु अचे पई मुंहिंजी हलो
हा